ओ सब ठीक छै ने
हाँ सब ठीक छै
आओर सब खबर सुनाउ आइ हम पुस्तक पढ़बाक महत्व पर चर्चा करय चाहैत छी हमरा लगै छै जे पुस्तक मनुष्य सबसे सच्चा मित्र सबमे से एक होइ छै कियकि कि ज्ञान अनुभव आ प्रेरणा प्रदान करै छै
हाँ बिलकुल सही कहलियै पुस्तक केवल कागज पर लिखल शब्दक सँ संग्रह नै हौत छै बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञानक खजाना होइत छै
कहलियै हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम एकटा नीक पुस्तक पढ़ैत छी एखन एहन लगैत छै जे हम कोनो बुद्धिमान व्यक्ति से सीधा बातचीत कयै रहल छी
सही कहलियै पुस्तक लेखक विचार अनुभव आ जीवनक सीखके पाठक अधरि पहुँचबैत छै
सोच के व्यापक बनबैत छै आ दुनिआँके देखबाक दृष्टिकोण बदलि सकैत छी
बिलकुल जतेक वैसी पढ़ैत व्यक्ति पढ़ैत छै ओते बेसी ओ विभिन्न त विचार आ अनुभव से परिचित होय से
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़बाक आदत आजुक समय मे किछु कम होय देखाइ पड़ैत छै
हँ क्याकि बहुत लो छोट छोट जानकारी पर निर्भर गेल छथि मुदा गहन ज्ञान लेल पुस्तक कोनो विकल्प नहि छै
हेलो ओहि पुस्तक से हमरा एहन प्रेरणा भेठल जे कठिन परिस्थितिमे सेहो प्रयास जारी रखबाक इच्छा बढ़ि गेल
सही बात महान व्यक्ति जीवनक संघर्ष पीढ़े के व्यक्ति स्वयं के बेहतर बनाबक प्रेरणा प्राप्त करैत छै
बल्कि व्यक्तित्व विकास लेल सेहो आवश्यक छै
बिलकुल भाषा विचार शक्ति कल्पना शक्ति आ निर्णय क्षमता सभ पर एकर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै
सच कहू तऽ जखन हम नियमित रूप से पढ़ै छी त तखन हमर शब्द भण्डार सेहो बढ़ैत छी
हँ ए एकर प्रभाव बोलचाल ले लेखन आ सञ्चार क्षमता पर स्पष्ट देखल जा सकैत
कल्हि हम सोचैत छलू जे इतिहासक पुस्तक पढ़िके हम अतिक समाज आ घटना कर्म के बेहतर ढंग से बुझि सकैत छी
इतिहास केवल बीतल घटना संग्रह नहि बल्कि भविष्य लेल महत्वपूर्ण
हमरा लगै छै जे विज्ञान दर्शन साहित्य आ जीवनी सभ कारक पुस्तक मनष्यके अलग अलग दृष्टिकोण देत छै
बिल्कुल पुस्तक किछु ने किछु नया सिखबैत छै आ सोचबाक नया तरीका प्रदान करैत छी
सच कहू त पुस्तक संग बितावल गेल समय बहुत सार्थक लगैत छै
हँ क्योकि ई समय केवल मनोरं्जन नहि बल्कि मानसिक विकास मे सेहो योगदान दैत छै
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा डिजिटल युग में पुस्तक महत्व युवा पीढ़ीक के पढ़ बाक आदत अप्रसिद्ध पुस्तक सभ पर आओर विस्तार से चर्चा चर्चा करबाक बाकी छै
बिलकुल समय बदलि सकैत छै मध्य बदलि सकेत छै मुदा जब एखन महत्व सदखन बनल रहत
हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति नियमित रूप से पड़ै छै ओ जीवनक विभिन्न क्षेत्र मे अधिक समझदार निर्णय लेबाक क्षमता विकसित करै छै
सही कहलिय पुस्तक मनुष्य के केवल जानकारी नहि देते बल्कि सोच सोचबाक शक्ति सेहो प्रदान करैत छै
तखन अगली बार हम महान पुस्तक सब पढ़बाक आदत विकसित करबाक उपाय आ ज्ञान एक महत्व आऔर विशेष विषय प चर्चा करब
आइ हम पुस्तक पढ़बाक आदत के औरो गहराइ से समझाय चाहैत छी कियाकि कि ई आदत व्यक्ति के जीवन भर लाभ पहुँचाब बैत छै
बिल्कुल पुस्तक पढ़बाक सबसे पैघ फायदा ई छै जे मनुष्यके अकेल पन मे सेहो ज्ञान आ साथी दुनू प्रदान करैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन हम मोबाइल पर समय बिता बैत छै तखन जानकारी भेटैत छै मुदा ओ गहराई नहि भेट भेटेत छै पुस्तक से मिलैत छै
सही कहलियै पुस्तक विषयके विस्तार से समझाबैत छै जाहि से ज्ञान स्थायी भै जाइत छै
हमरा लागैत छै जे नीक पुस्तक पढ़लासँ मन शान्त रहैत छै तनाव सेहो कम जाइत छै
हँ कियाकि प्रभाव प्रक्रिया ध्यान के एक स्थान पर केन्द्रित करै छै या म मानसिक शान्ति लेल बहुत जरुरी छै
सच कहूं कतेको बेर पुस्तक पढ़त पढ़त हम ओहि कहानी या विचार मे पूरी तरह खो जाइत छै
बिलकुल ओहि समय मन एक अलग दुनिया मे चलि जाइत छै आ वास्तविक तनाव कम महसूस होइत छै
बिलकुल ओहि समय मन एक अलग दुनिया मे चली जायत छै से वास्तविक तनाव कम महसूस होइत छै
कल्हि हम एक प्रेरणादायक उपन्यास पढ़लू जकर पात्र संघर्ष करैत करैत सफलता होइत अछि
सही बात एहन कहानी सब मनुष्य के आशा आ धैर्य प्रदान करैत छै
हमरा लगैत छै जे पुस्तक पढ़नाइ केवल ज्ञान लेल नहि बल्कि जीवनक जीबाक तरीकास सीखबाक लेल सेहो आवश्यक छै
बिलकुल ओ मुल्यन नैैतिकता आ सोचक दिशा सेहो विकसित करैत छै
त जे लोक नियमित रूप से पढ़ै छथिन हुनकर बातचीत आ सोच स्वतः प्रभावशाली भए जाइत छै
हँ शब्द चयन विचार प्रस्तुत करबाक क्षमता आ आत्मविश्वास सब पर अस्पष्ट प्रभाव पड़ैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे महान वैज्ञानिक लेखक आ नेता सब सेहो पुस्तकक माध्यम से
सही कहलिय लगभग प्रत्येक महान व्यक्ति अपन सफलता मे पढ़ाईक योगदान सब स्वीकार कनि छथि
हमरा लगैत छै जे पुस्तक मनुष्य्यक सोच के सीमित नहि रह दैत छै बल्कि ओकरा विस्तार दैत छै
बिलकुल ई मनुष्य के कल्पना से विश्लेषात्मक आ रचनात्मक बनबैत छै
सच कहूं त आजुक समय में डिजिटल माध्यम एकदम अछि मुदा पुस्तकक महत्व कम नहीं भेल छै
बदलि गेल अछि मुदा गहराई सँ समझबाक लेल पुस्तक क एनवन सबसे मजबूत साधन छै
कलियामे एक विचार पढ़लू हो पुस्तक ओ चाबी छै जे ज्ञानक दरवाजा खोले दे
ई बहुत सुन्दर विच सुन्दर विचार से सही किताब व्यक्ति के पूरा जीवन बदले सकेत छै
हमरा लगै छै जे हर व्यक्ति के अपन रुचि अनु किछु नीक पुस्तक अवश्ये पढ़बाक चाही
धीरे धीरे बनल छै मुदा एक मेयर बनि गेल जीवन भर भर पर लाभ देत छै
विश्वास छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्ति के केवल ज्ञानी नहि बलकि समझदार असन्तुलन सेहो
सही कहलिय पुस्तक वास्तवमे मनुष्य सबसे विश्वसनीय मार्गदर्श श्यक होइत छै जे हर परिस्थिति मे सही दिशा देखाबेक छै
पुस्तक पढ़बाक यात्रा पर एक आओर महत्व पूर्ण बात ई छै जे मनुष्य के आत्म चिन्तन करबाक समय दैत छै
बिलकुल जखन जखन आ पढ़ैत छी तखन हम स्वयं से प्रश्न करैत छी अ अनशोच के ओरा गहराइ से समझबैत छै
कली हम सोचैत चलू जे पुस्तक पढ़ला से मनुष्य अधिक शान्त संयमित अ स समझदार बनै छै
सही कहलिय क्योकि पढ़बाक प्रक्रिया दिमाग के व्यस्त राखऽ छ मुदा सकारात्मक दिशामे
हमरा लगै छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्तिके अनुशासित रहै सेओ बनाबैत छै
के नियमित पढ़ाइ लेल समय निर्धारित करनाइ स्वयं एक अनुशासन होइत छै
सच कहू तऽ बहुत लोक कहैत छथिन जे हुनका समय नहि भेटत मुदा असल मे प्राथमिकता बदल बदलावैके आवश्यकता छै होई छै
बिलकुल जे व्यक्ति पढ़ाइ के महत्व देथिन ओ बी जरूर समान निकालैत ले छै
कली हम एक विचार पढ़लीयो मनुष्य पुस्तक बिना जीवन अधूरा अछि क्या कि ई अनुभव के पूर्ण करैत छै
ई बहुत सुन्दर विचार से पुस्तक जीवन के दिशा के असर अर्थ दोनो प्रदान करैत छै
हमरा लगै छै जे व्यक्ति अपन रुचिक अनुसार पुस्तक किनै छै एहि पढ़बाक
आदत आओर मजबूत
सही बात रुचि अनुसार चयन करलासँ पढ़्यइ बोझ नहि लगैत छै
सच कहूत जखन हम कोनो नीक पुस्तक समाप्त करैत छी तखन एक प्रकारक संन्तोष महसूस होइ छै
बिलकुल ओके ओ एक उपलब्धि जेकरा लगैत छै जे दैनिक रूपसँ हम किछु नया प्राप्त क लू
कलहि हम सोचैत छलहुँ जे पुस्तक हमरा सोचके सीमित नहि बल्कि विस्तृत बनबैत छै
हँ के ओ पवित्र दृष्टिकोण आ विचार से परिचित करबैत छै
हमरा लागै छै जे भविष्यमे जे व्यक्ति पढ़ाइ के अपन आदत बनौने रखत ओ सबदिखन आगे जायत
सही कहलियै क्योंकि ज्ञानक यात्रा कखनो समाप्त नहि होय होयत छै
सच कहूं तऽ पुस्तक मनुष्य्यक जीवनक एहन साथी छै जे हर अवस्थामे साथ देैत छै
बिलकुल खुशी हो या दुख पुस्तक सदीखन मार्गदर्शन करैत छै
कल्हि हम एक लेखक विचार पढ़लु जे कहैत छथि पुस्तक ओ दीपक छै जे अज्ञानक अंधक अन्हार
ई बात बहुत गहरे छै ज्ञान वास्तवमे अन्हार के प्रकाशमे बदलि दैत छै
ह हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति दिनमे किछु समय पुस्तक लेल निकालल
बिल्कूल कुल पढ़ल लिखित समाज प्रगति करैत छै
हमरा लागै छै जे पुस्तक केवल ज्ञान नहि बल्कि जीवनक दिशा बदला
सही कहलियै एहि कारण पुस्तक के मनुष्य्यक सबसे नीक मित्र कहल जाइत छै
पुस्तक पढ़बाके यात्रा पर एक और महत्वपूर्ण बात ई छै जे ई मनुष्यके आत्मचिंतन करबाक समय दैत छै
बिलकुल जखन हम पढ़ैत छी तखन हम स्वयं स प्रश्न करैत छी आ अपन सोच के औरा गहराई से समझैत छी
कल्हि हम सोचेत छलुं जे पुस्तक पढ़ला से मनुष्य अधिक शांत संयमित आ समझदार बनाबैत छै
सही कहलियै क्यूंकि पढ़वाक प्रक्रिया दिमाग के व्यस्त राखत छै मुदा सकारात्मक दिशा मे
हमरा लागैत छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्ति के अनुशासित सेहो बनाबैत छै
हँ कियाकि नियमित पढ़ाइ लेल समय निर्धारित करनाइ स्वयं एक अनुशासन होइत छै
बिलकुल ठीक तऽ बादमे बात होयत